हँ बोलल जाइ
अपन कहू की हाल चाल
बढ़िआ छी अभी तनी नींबू पानि पीली हन मिजाज एकदम हरिअर हो गेल
ताहे भाइ तबियत उबियत ठीक छै ने
तबियत उबियत सब ठीक छै एनाहिते मोन तनि लुसु फुसूक नहि करे साइंस
अच्छा आ बच्चा
सभ बच्चा आर हमर बाल बुतरू सभ ठीक छै।
अ कर्इ गो बच्चा छै भाई।
हमरा एकेगो बच्चा छै और एगो बड़ बच्चा छै एगो बड़ बच्चा छै एगो हमरा से तनी बड़ छै ह तनि बड़ बच्चा छै एगो छो छोटब चा छै दुनू के सम्भालते- सम्भालते। त हमर एकटा जिन्दगी बीत रहल है। हआगे के देखियौ केना चलत।
सही बात छै।
सच्चाइ छै। सबके लगै छै जे। मतलब ह मेहरारुए के सं्भालतय। सबके मर्दन वा लेकिन मर्दनबे के सम्भाले के पड़े है मेहरारू सब की बताऊ।
आहा अपनो बच्चा आर के संभाले के छै आ अपन सासु माँ
सासो के बच्चा के समभाले के छै तऽ अपन बच्चा के दिक्कत इहे होइ छै जे अपन बच्चा के तनि अहाँ शासन मे राईख सकै छी। बुझली तनी मारि सकै छी पीट सकै छी हँ खीच तगड़ कऽ ओकरा अपन काबूमे राखि सकै छी लेक ी न ई जे बड़ बच्चा आ छै न।
लेकिन सासके बच्चाके तऽ कोनो कहयके कोइ फर्के नहि पड़ै छै।
कोइ न अहाँ ओकरा काबू न कर सकै छी न अहाँ ओकरा डाँंटि सकै छी। ना अहाँ ओकरा कोनो शि शिकायत कैर सकै छी अहींके शिकायत भै जैत। तहाँके अय में कोइ छूट नै छै।
आ क पसन्द ह बना आ का बनाबै। के छै अभी रात के खाना मे।
आइ तऽ हमरा आरके एन्ने मतलब आइ तनि मौसम एन्ने ठण्ढा भेलै हन। ठीक छै। तनी सोचलियै हन खीर पूरी बनबै छी। आलू परवल के सब्जी मसाला वला दाईल भरिकऽ हँ दल
पूरी।
हँ दलपूरी बने बै। आ खिर। बनेबे चावल।
एक नं्बर बात। च्छा।
एक नम्बर बात छै आइ तनी मूड हमर एकदम बढ़ििया भै गेल मिजाज हमर मिजाजोभ। बढ़िया भेलिल छै बोलू ने अहके नीमबू। पानी पले एकदम मिजाज हमर हरियत भऽ गेलै ह हमर।
खाना बनाबैके।
तऽ ओहो में बताउ नम्बू पानी हमरा के पिले देनहार। तऽ पुछो नहि करली।
बताबै ई त गलत बात छै।
तऽ हमर बड़ बच्चा हमरा पिलेलन हँ। हमरा ठणढा करलन हन। बरसाइत के पूजामे हम हुनका ठंडा करलियै देखू बरसाइत के पूजामे हम हुनका ठण्डा करलियै। तब पंखा होइक क। फेर ओ गुड़ गुड़ुवला शरबत पिला कऽ आ तरबुजा खिला कऽ लीची खिला। आय हम हुनका केते ठणडा करलिय बता आय हमर मिजज गरम रहे आय हम गरमा गेलईये रहै त हमरा ऊ नींबू पानी पिला। हमरा शरबत बना क तनी पिल्लै
तब तब तऽ फुुरतीे आ गय ओ। हो -हो ग छै।
हे राम हमरा अन्दर तऽ फूर् ती हँ। ऽ फुर्ती आ गेलै ह हम की कहब जवानी छ गेले ह अभी तऽ हमरा जा रहल छै तैं से तऽ हमे अभी सोचलियै हन जे चलू। हमरा खुश करलखिन।
हँ खीर दल पूरी ब
हँ तऽ वहै हम दालि रख खली हन। हिनका तनि गैस के शिकायत हो जाइ छै न। हमर साासो के हिनको हँ तऽ ओहै ओकरा सोचलियनि जे मुह। के दालिक के बनबै छी। दलपूरी एना तऽ चनाके दाईलके बनै छै न। चना के दायल के बनै छै लेकिन सोचलियय मूंग के दायल के बनबै छियै तो ओहै अभी सिटी लगबई लै चढ़ा क ऐले छियै आ तनि फोर न ओरन मरबै। जब भऽ जेतै तऽ फोरन मारबै अपन तनि। अच ई लहसुन प्याज मिरचाइ के तनी छंक देब जीरा उरा डाइल क। आ ओकरा बाद ओहिमे की करै छियै जे तनी अचारके मसालाक के गूईर दै छियै। तनी खटास लाबै लै।
हँ - हाँ -हँ।
हँ तऽ गुड़ि दै छै अचार म अचारके। गुड़ देली ओहिमे हँ खट्टा -खट्टा तनि रहल आम के अचार भेले या हँ नम्बू के अचार भेलै ई यहा आंवला के भी अचार के मने अहाँ ओहिमे गुड़ि सकै छीयय बढ़ियां से मिला दिय त अहाँ के ई बइन गेल भरे ह ओकर बाद आठ। टा गुदू तनी मन दाल पता ख।
ह आर अभीके आम के सीजन आय आयल छै। तऽ अहाँके गाछी मे आम उम
दशहरी आम ऊ तर ले हन। जानली दशहरी गाछीमे हँ गाछीमे दशहरी आमके दूगो हमर अपनमे जे गाछी है तऽ ओहिमे दूगो दशहरी आमके गाछ हइ। आ बाकी सब तऽ मालदह आम भेलै। किशनभोग तऽ बहुत लेट पतै छै ह कोन सा तोता आम बोलय रहै त कोनसा कोनसा आम
हँ -हँ तऽ सभके गाछी भ बगानमे छै।
हँ सभे अपने बगान छै तऽ हमर। पूरा बड़का गाछी छै केत फैलल छै। तऽ सब अभी लगल छै तऽ लीची के लीची के गाछी। छअ ई
आ अपने- अपने के ओने। के को रीति रिवाज शादी बवाह के कैसन हो कैसे होवय के छै।
हमरा आरके तऽ देखू मिथिलाञ्चल तऽ बहुत तऽ यहाँ के जे रीति रिवाज छै पूरा बिहार मे की पूरा दुनियामे फेमस होइ छै आर रील उल देखले होबे वीडियो आर देखले होबे हर शुभ काममे मछली भात अहाँके जरूर होइत
हँ ओकरा बिना तऽ शुभ
ओकरा बिना हँ उ कोइ काम नहि हो सकै छै ओ तऽ होइएके चाही चाहे कुछो हो जाइ ह मछली एनाहितो बोले हे जे शुभ होला मछली के तऽ बहुत शुभ मानल जाइ छै अहाँ जे अहाँ करै छी ओहोमे अहाँके मछली खायके चलन छै
हँ मिथिलामे चलन
ह मछली अहाँके खाइएके होइ छै तऽ तऽ अहाँ बताउ जे मतलब मछली के तऽ गिनैवला सभ मांसाहारीमे गिनै छै लेकिन जब अहाँ पर्बमे खा सकै छियै तऽ ओकर तऽ खासियते अलग होते
खासियत तऽ सही बात छै नीक कहै छियै
बढ़ियां से ओकरा तैलिकऽ साफ करा के लैल जाइ छै
अच्छा
तेल मे डालिकऽ फ्राइ कर ली छान ली मसाला तैयार करलिय एकदम लह सुन प्याज बढ़ियां डालि कऽ सरसो उरसो डालि केऽ हँ धनिया गरम मसाला सब एकदम कुच कऽ दऽ देली
हँ आ खूब स्वाद से बनाबै छियै
स्वाद ई तनि सुखलो खा लेलनि हम हँ हमर ससुरके तनि खु ससुर रहथिन अभी तऽ नहि छथिन भगवानके पास चलि गेलखिन चलू ठीक छै कोइ बात नहि लेकिन ओहो खूब शौक की बोललनि जे कनियाँ तनि अथि सूखले नि- -काल देब तनी हम छानले खायब दू तीन गो पीस हँ तब तनि हम मसालावला खायब
नै ससुरके पसन्द छै
ससुरके बड़ा पसन्द ससुर के बड़ा पसन्द ओत्ते हमर घर हम न खेयली हम खाली मतलब मदद उदद कर देली हमर माय ई नै न खाई रहै जानली हूँ माय नहि खाई रहै तऽ हम तनी शाकाहारी भऽ गेली हम न खेली हमर ससुरारमे सब खेलक
लेकिन बनाबैके पड़ै छै खाउ चाहे न खाउ
ससुरार अहाँ कुछ नहि ने कर कै छी अहाँके त करहि कें पड़त ओकर बाद अपन बनेली सबके खिलेली पिलेली ओकर बर्तन अलग रहल बुझली हँ जेतऽ हम ई सब रहल ब- तन अलग रहल साइड मे बनैएली अलग से चूल्हा ओकर चूल्हो अलग भेल ओमे बनैली ओकर बाद अलग से धो देली सब खेलन पीलन बर्तन उतन धो कर सब अथि के फेरो नीप पोति देली जहाँ पर खैलन त ओ- धुलाई उलाई कऽ देली पोछा ओछा लगा देली नीप पोति देली ओकर बाद फेरो नहा लेली बाल से हँ शुद्ध स्वचछ हो गेल स अथि तब अपने हम गेली ओनहीं बा- रूम छै छोटा सा ओनहीं साइड मे घरो मे नै हमरा घुस - तै के छै उन्हि अपन नहा धो ले ली सिर से बाल धोइ के ह पूरा माँजि कऽ बाल के माँजि कऽ पूरा देब सब लगा कऽ तब तभिए घर में अन्दर हमरा
जितना के बनाबे के जितना बनाबे मे मेहनत छै उतना के शुद्ध करेमे
ओ ओहि से ज्यादा शुद्ध करे मे ठीके बोलली बहिन ओहिसँ ज्यादा शुद्ध करेमे समय लगे छै इएह ले ई सब ठीक छै ने तनी हमरा अथी लगै परहेज करैल चाहै छी लेकिन आब की कर सकै
ससुरालमें कुछो न बोले के बना है बनै छै बहिनी
तऽ आब काल्हिके के जनै छै बच्चा बुतरू सभ ओइसने हो जाय
सही बात छै
ह घर से बाहर निकलते दून दिनिया देखते की खेते नहि खते हमरा बता कऽ थोड़े ने खेतै
सही बात छै नहि नीके बात छै
अहाँके यहाँके की हाँ मछली भात खाइ छी
बहुत प्रेम से बहिनी बहुत प्रेम से बनाइ छियै आओर खाय छियै हम अहाँ मने अहाँ हम हमे तऽ खाइ छियै मछली उछली सब खाय छियै आ लेकिन हम हमरा आरके स्वामीजीके तनि दही आओर चूड़ा बहुत पसन्द छै नास्ता मे दही चूड़ा मिल जाइ छै ने तऽ बस आओर कुछ कुछो नहि चाही अहाँके है न
हमर आरके शादी बियाहमे बिना दही चूड़ाके नहि हो
जतेक मछली भातके महत्व हँ ज तऽ मछली भात के महत्व ओतबे दहिए चूड़ा के महत्व
अच्छा
दुनू के ओकरा बिना सब चीज अधूरा छै
बचनसँ उठि गेल छै
ठीक छै तनी हँ एकर नौकरी चाकरीमे लगू तऽ
हँ बस एहू सब एगो एकदम एकदम एकदम आ तनि फोन उन करै अहाँके फ्री होइके
जरूर जरूर जरूर हँ एकदम फ्री होब तऽ जरूर अहाँ से बात करब बड़ा नीक लगै छै अहाँ से बात करयमे
है ना
हँ हमर सहेली एकेगो सहेली ओकरा से ने बात करत केकरा
नहि नहि बात तऽ सहिए कह छियै नीक कहल छियै बहिनी ठीक छै करब करल जाइ ठीक छै
ठीक छै ठीक छै प्रणाम
प्रणाम दस मिनट एगारह सेकेंड बातो खिंचनाय रहय